की हाल चाल छै बहिनी।
एकदम बढ़आँ छै टकाटक।
टकाटक छै, की कहब हमे तऽ एकदम कपार के दरद से परेशान छियै।
किय की भऽ गेल।
अरे की कहब अहाँके जेना देखू ने महंगाई तऽ ऐसन मुह चिहार कर के बैठल छै हर देने कि अहाँ की करब आ ना करब बुझाइए नय छै। सागो सब्जी कीने जाउ तऽ एहने महंगा छै। द दारू दवाइयो दारू लि किने जाउ तो एहने म महंगा छै।
ई तो रोना हमरो छै बहिन की बताउ।
हमहुँ बड़ा ई महंगाई से पस्त भए गेलुं। के हाल समझतै के बुझतै पते नय चलै छै
पहिल के समय मे सए टका मे भर् झोला सब्जी आ जाय छलल आ अब तऽ देखू तऽ हजारो पाच पांचो सए हजार टका म नीक सब्जी अहाँ केना भेटत कि भर झोला अहाँ कीन के लायब
बिलकुल
दालो उलो एते महगा हो जाइ छै कि हमे तऽ सब खु्ता मे बसब दू दिनक घर मे दालि बनाबै छियै की करब एते महग छै दालल भी ओते महंगा भए गेल दूध भी ओते महंग भ गा जेना एक दिन दालि देबे छियै बाल बुतरु के तऽ दू दिन दूध देवे छियै पहिले तऽ दू टाइम दूध देबे छलियै आब तऽ एके टाइम देबे छिय बजटो तऽ हमनीयरे के देखे के पड़ै छै घर मे
तऽ ब्यटो के देखै के छै सारा। सुविधा भी परिवार वाला के पूरा करे के छै सभ मिलबे के चाही
त बाल बच्चाना दाल उल नहि मिलै छै ने तर हमे तऽ चलू तरकारी से काम चला लेबै छिय जेना मालिको हमर खा ले छथिन आ हमहु खा ले छियै जेना बाल बुतरू बिना दाल के खाय नल नै खोजे छै आ रोज रोज बनाबय के तऽ हमरा आर के बसके बात नहि छै बहीन एते महग भऽ गेल कि आब सप्ताह मे हम कते दालि बनाब
सही बात है पहिले लोग होई होय रहे है जे चलो दूध दही खीर पूरी पूआ पकवान।
ओ सभ तऽ आब त्यौहारे मे नै आब तऽ ओ सभ त्यौहारे मे एगो हो जाई छै कि आज त्यौहार छै तो दूध दही किन के तनिक बेसी आयत जेना कोनो स्वाद अथि व्यंजन बनाै ओकास से जेना खीर बनै चाहे पूरी उरी बन छनाई तेल वहन महगा भऽ ग
ब। आब लगै हर चीज जेना सोचि सोचि कऽ फूक फूक कऽ कदम रखे के पड़ै छै ज दिन दुनिया मे अपनो के चले के छै एक दिन के तऽ बात नहि है एक महीना पूरा कमेबे तब तन खा एतै तब ओहि सँ घर दुआर चलतै
ओ भी केना चलत के केना चलत बहिन तनखाह के इंतजार तो भर महीना होवे छै जेना तनख वाह आबे छै। छै तऽ एक सप्ताह के अन्दर। केहन केहन कि कि हो जाई छै तनखाह पते नहि चलै छै
ठीक
जे रास्ता अबै छै ओकर से बेसी दुगुना तेजी से ओहि रास्ता लौट जाइत छै तनख्वाह तऽ
ठीके बोलै छियै।
कहू तऽ ई महगाई मना अब एक आदमी के कमाई से घर चलाबे मे बड मुश्किल हो जाई छै
ह एगो हमर आर के पप्पो आर के समय कते साल पहिले के बात है। आ पाप्पे आर के समय छलै पप्पा आर जब रहथिन हमे आर रहे रहियै एगो आदमी कमबे वाला पाँच गो सात गो आदमी खााय वा
ह
तैयो एना लगे रहै जेनाक एक तरह से सोचो जे राजा महाराजा के तरह लोग अपन पैल रहले हन सभ मन
तऽ आ भनसा हँ अभनसा भरल रहल छलै ओ घड़ी भर ओ घड़ी भीड़ जे इच्छा से बनाउ खाओ। कोइ करो कुटुम आबि जाई छलै तऽ ओकरा आतेक नीक सँ चाय पानि आ जेहन आ खेनाई म भी निमकि बिस्कुट मिक्सचर समोसा सभ दियाय छले आ अब तऽ चायो देबे मे लगे छै कि आइ चीनी भी महंग भऽ गयल
चीनी चायपत्ती दूध इलायची पहिने होइ छले जे चलू इलायची के चाय पिये छिए हँ
अभी तऽ इलायची तऽ एहन महंगाई आसमान छूले छै न
कियो हाँ चायमे इलायची पियब कि सब्जी मे डालब
तब
ई त दुर्दशा छै
वएह अभी हमे आर सोचे छियै जे मतलब कभी कभी बैठ के जेना चर्चा करे छियै त वएह बुझाय छै जे अभी परिवार मे सोचियौ जे एगो दूगो आदमी नए कमाय तऽ पाँच छओ गो आदमी कमेत जेना मान लियौ सातगो आदमी के परिवार छै
तेकरो पर तऽ कमी पड़ल रहे छय बहिन तेकरो पतोह मिया बीबी दूनो
तऽ मिया बीबी दुनू कमाय छै आ ससुर के पेंशन आबे छै ओकररो बाद फिर भी घटिये लगल रहै छै घरम
तब तैयो लगै छै जेनाकि किछो हइए नै है
अमेन एकरा आर मे हमनियो सब के गलती छै जेना देखू पहिले एकटा साबुन स सब परिवार नहाय छलै
हऽ
एकटा शैम्पू स सब परिवार बाल धोवै छलै अब तो शैम्पू सब क अलग अलग छै बूच जेना बुतरू के अलग छै तो बड़ के अलग छै तो लेडीज के अलग छै तो जेन्स क अलग छै पुरुख सबके अलग छै तब साबुन साबुन सबके अलग होएईत टूथपेस्ट पसन्दक सब के अलग होइ छै कि हमरा आर के इ स्वाद पसन्द छै तऽ हमरा आर के ई स्वाद पर
हँ सही बात छै
तब लगे छै अहाँके अ धिया आ गेलथिन की घूम फिर
हँ हमर धिया पुता सब यहीं छथिन सब धिया पुता सब अ
एीसँ चिकरै छथिन न बगलमे बैठ कऽ अच्छा अच्छा लगै छै आम
दस पन्द्रह पन्द्रह मिनट शांति स अहाँ बैठ जायब मुन शान्त कऽ लेब दिमाग शान्त कऽ लेब ना एगो सुत्त्त एगो जागत एगो जागत एगो सुत्तल एना कर कऽ पूरा दिन निकलै छै जब अहाँ सुतबै न हमे जब सुइत जेयब थोरे देर के जे शान्ति छै से छै कहाँ जगली यै जाँ हा
कि मम्मी केना भुलाय जायत हमरा आर के
एहि से ना छोड़ै छथिन
तब एकदम लटकले रहत एना बुझाय छै अभी केहले हमर बेटी कहलक देखे रह जा है आजकल त इंस्टाग्राम के समय भए गेल हन देखै छलै अपन आजकल के त बच्चो आर अपना लेल ने शॉपिंग करै छै देख रहल छै देख रहल छै एना करि क एना करि क अस्करोल करै छै तऽ कहे छै कि मम्मी हमरा ई वाला फराक चाही हमरा ई वाला साड़ी चाही तीन साल के लड़की के साड़ी पहने के छै किया कियेकि की हम कहय छी
हु हू आ ई महंगाई मे आदमी राशन पानी जुट शायत की शौख सुविधा पूरा करत
आ जे ऊ देखलक बताउ जे ऊ देखलक साड़ी तऽ कते के छलै उन्नीस सए निनानबे के छलै
बताउ त दू हजार का साड़ी तीन साल के भूतरू क कपड़ा
आँय बताउ हमरा आर के पाँच मीटर के साड़ियो मे हमे आ दू हजार के जल्दी नहि खरीदे छै आहँ बहुत बड़ा उत्सव है बहुत बड़ा शादी बियाह है त चलो दू तीन हजार के खरीद लेली ह एकर आर के बच्चा भी छ महीना मे बड़ा भए जातै ओकर बाद पेनहबे ने कर
से एकरा आर के चाही एकदम दु हजार के साड़ी आ पहिन क जाइत कहाँ ससुरारी
ससुरारी की जायत यहाँ से जायत चारि कदम चलत वहाँ गिर पर क ओमे कादो मिट्टी इ सब लगा क आजत ले मम्मी चेंज कऽ दे फेरू से फेरू कपड़ा बदल फेरू हँ दू हजार मे दूइयो रुपैआ माटि लगते ओहिमे पूरा कादो कीचड़ भ के चलि फेरु अहाँ फेरु अहाँ पचास रुपआ के साबुन घिसू ओहि मे बुझलि मेन मेहनत के त कोइ कीमत नय छै समा अहाँ के के हाथ घीसे छै अहाँ के देह घीसे छै ओकरा से की अथी होइ छै लेकिन एकरे कीमत छै
नय सही कहै छियै अहाँ हमरा हमे त हमरा हमे अपने झेलै छियै बाबा दू दू टा बेटी छै आ जे अभी ने दू पैसा बचा के रखब तो बाल बच्चा के आगे के पढ़ाई लिखाई शादी बियाह कते मुश्किल हो जायत आब त महँंगाई दिन ब दिन आर बढ़िेये रहल छै कम थोड़ी भए रहल छै
शादी बियाह के की बुझबे बहिनी हमरे शादी में हमर माय बाप एतक खर्चा कए क हमर हमे आर के पता नय ऐते जुटाइयो पेबे आजकल त पढ़ाइो लिखाइ के देखियौ ने एना लगे जेना व्यापार चलैत छै
हु सही कहलहु
इसकुले मे ज अभी सोचै छियै जे अइ साल ओकर हम एडमिशन करबायें आब हम एडमिशनो कराबै लेल जा पता करबै त एक डेढ़ लाख हय एडमिशन चार्ज नर्सरी मे
बताउ तऽ जे ज नॉर्मल आदमी अच्छा ओ कहाँ से कते एते पैसा पाय
आ ओकर जे महवारी जे अहाँ के फीस होयत से कते होयत बारह सए रुपया
एते पाइ लागत लगै छै ने
तब ओकर बाद कॉपी किताब अहाँकेँ यूनिफोर
बताऊ आ ओहु सभ तऽ स्कुले से किनै के पड़त अहाँकेँ
ओहो सभके अहाँकेँ वएहे से करे के होय आब स्कूल वाला तऽ कि कि करत इसकुलो वाला के तऽ फंडा ने छै की करत तू पूरा पैसा मे अहाँकेँ देब एम आर पी पर बुझलियै लेकिन ओ ओते मे थोड़े ने लै छै
सही बात कहे छियै अहाँ जेना बाहर अगर दू पैसा कम पड़ै छै तऽ यहाँ पर देखू तऽ ओ पूरे गिन के लेत जे एम आर पी छै ओहि ल
इहे ते व्यापार छले ने बहिनी मे इहे व्यापार छैल जे चले छै
सही कहलो बहिन। एहि सभसँ तऽ स्कूलो कमाई छै अऐसने एतऽ बड़ा बड़ा बिल्डिग ठोक लेबे छै।
तऽ
यह एकटा कमरा बनावे मे तऽ हालत खराब होत
दू साल नहि होय तऽ स्कूल खोलक कि ई फरारी तऽ ई घरारी तऽ कि कहाँ सभ गाड़ी खड़ा कऽ लेत बात करै छी थारे मे घुम ते ओकर बेटा बेटी सभ
ह आ सही कहलहुँ बहिन देखू ने जेना अभी पढ़ाई कहू चाहे चिकित्सा क्षेत्र मे इलाज करु सभके तो बिजनेस भऽ गेल छै
ह
सभ तो अपने रोटी सेकै छथिन गरीब आदमी केहन मर रहल छै ओकरा से केरो मतलब छै
देखियौ ऐसन। समय आ गेले ने जे गरीब गरीबे रहि जेते आ अमीर अमीरे रहि जेते आ बीच वाला पिस्ते रहते
ह सी कहलहु अहाँ सही कहलहु ई बात त
बड़ा मुश्किल परिस्थिति मे फसि गेलै अभी के आम आदमी सभ
चलू कि करब आब तऽ जेकरा जे छै ओकरे मे जीवन केसनो जीवन यापन करे के पड़त ने हमनी य
ह कैसनो खुश रह कऽ एकदम मुस्कुराते हुए जीवन के यापन करैके छै मिलजुल के रहैके छै और कि करे
चलू बहिन जाई छियै हमरा मालिक आवाज दय छथिन चाय बनाबै लए जाई छीय चाय ठीक छै नै नहि चलू ठीक
ठीक छै।